की समाचार अय अहाँके
हमर समाचार तऽ ठीक छै अहाँके अपन बताउ।
हमरो बड्ड नीक छै अहाँके की विचार छै। हेलो।
हेलो।
हँ बाजू ने आवाज नहि जाइ छै की।
हँ आब जाइ छै पहिले नहि आबै रहलक।
तब आओर सब सुनाउ की समाचार छै खाना पिना भऽ गेल
समाचार समाचार तऽ ठीक के छै आ खाना पीना तऽ हो गेल अहाँके खाना पीना हो गेल
भऽ गेल छै की विचार छै अहाँके कथी कथी बनावल अहाँके निमन लागैत छै अहाँके मीट हर चीज निमन लागै छै कि नमकीन
हमरा तऽ नमकीन चीज ठीक लागै छै मीठ तऽ उतना न खाइ छै सोचयब बानी कि हम अहाँ अहाँ हम हमराके तऽ चावल दाल मटर पनीरके सब्जी इहे सब पसन्द छै आ अहाँके का पसन्द छै
अहाँके नहि नीक लागै छी के ची हमरो नहि नीक लागै छै ओतेक हमूँ साह चाहित ठीके हमरो इहे न दे देत चावल दाईल तरुआ इहे सब बड्ड नीक लागे छै
आउर सब अहााँके गर्मी छुट्टी मे कहाँ जायके विचार करैय छै
हमरा तऽ कहूँ जाय के विचार नहि ठीक सोचै छी कि घरेमे रह कऽ बड्ड नीक नीक खान खाउ आ सुतू अहाँके की विचार छै अहाँके गर्मी के दिन म लागे छै कि ठन - अंधे के दे जाड़के दिन तऽ सभके नीके लागै छै
हँ हमरा के ठण्ढेके दिन नीक लगै छै गर्मीके दिन अच्छा लागल लेकिन उतना भी न नीक लागै छै ठण्डक के दिन अच्छा लगै छै अहाँके ठंडाके चीजमे का पसन्द बा
हमरा तऽ ठण्ढाके दिनमे गरम गरम चीज पसन्द छै खायके लेकिन अभी तऽ गर्मी छै
ह ह
आओर सभ बताउ आओर सभ बढ़िआँ छै न
हँ सब बढ़िेये छै लेकिन का कहू हमरा बगल मे एगो पड़ोसी बाटे ओकरे तबियत ह बड़ा खराब हो गेल छै उहेमे बड़ा परेशानी हो गेल बानी ह ह
बड्ड नीक त कुछो न कुछो परेशानी अहाँके पनीरके सब्जी केना लागै छै
हमरा तऽ पनीर के सब जी बहुत नीक लागे छै अहाँ के पनीर के सब्जी कैसन लागे ला
हमरो बड्ड नीक लागल हूँ छै लेकिन जते हमरा मीट मछली नीक लागै छै माछ नीक लागै छै ओतेक हमरा पनीरके सब्जी नहि नीक लागै छै अहाँके खीर पूरी नीक लागैत छै ज्यादे कि माछ नीक लागै छै अहाँके खीर पूरी नीक लागै छै कि मछली नीक लागै छै
हमरा तऽ खीर पूरी नीक लगै छै काहे की मछली कियाकि मछली हमरा उतना नीक नहि लागै छै हम जब भी मछली खायली न कटवा मूँहेमे गरजाला
हिं हिं ह ई तो ई तऽ सहिए बात कहली अहाँ ई तऽ हमरो साथ कई बार हो गेलै हमहूँ कतेक बार खयली माछ जे हमरा मूँहेमे काँटि गल गेल
इहे लय हम मछली न खाय छै ऐसे अच्छा हमरा अण्डा मीट नीक लागै छै अहाँके मीट कैसन लागे ला त
सुनाबै छी गरलके
ई कहानी से तऽ हमरो एगो अपन बचपन के कहानी याद आ गेल अहाँ कहू तऽ हमहुूँ अपन एगो कहानी सुनाउ
जे विचार हुआ
हमूँ बचपन मे हम एक बार मछली खयले रहली बहुत टेस्ट लागल खायमे लेकिन बादमे जब ओ मछलीके काँटा गरल तबसँ ओहिय से आज तक हम मछलीसँ नफरत करै छै आ हमरा मछली आब तैको नीक नहि लागै छै
अहाँके झिङगा मछली खाइ छी अहाँके केना लागैत छै हमरा तऽ ओकर कचरी बड्ड नीक लागैत छै कभी कभी सोचै छी कि झींगा मछली मँगाउ आ ओकर कचरी बनाके खाउ हमरा बड पसन्द छै चाह भात दालि पे झींगा के कचड़ी
एगो बात कहू हम त झिंगाह के मछली के कचरी आज तक ओ खैले रहै छै
अहाँ नहि खैलै छी
अहाँके रेसिपी बता सकली
अ झिङ्ंगाके मछलीके न बड बड सिङ्घ होइ छै ओकरा पहिले एगो कड़ाहीमे रख कऽ आब फेर ओ ओकरा डंटी चला के आ पूरा तोड़ देबके आ तब जे राम अच्छासे धो के आ फिर ओमेस सब मसाला सरसो उरसो पीस उसके बेसन रखु के तब जे ओकरा तैर दिऔ आ दालि भात पे खाउ एते नीक नीक लागै से एतेक शोभै छै कि की कहू अहाँके
हमहु कोशिश करके आज देखै छिय कि कैसन लागल झींगा मछली के कचरी
हँ ह अहाँ देखू हमहूँ देखै छी कि केना केना सभ बनैत छै हमरा तऽ नहि आबै छिय ने तऽ हम फोनेमे देखिकऽ सीख करैत छी। कि केना ई चीज बनै लै। हमरा तऽ बड़ चीज कतेक चीज आबै छै बनाबेय आ कतेक चीज हम भुलाय जाइ छी
हमरो हमो बहुत बार मोबाइल मे देखले छ कई कई किसिम के खाना बनावल हम मोबाइल मे देखले छ लेकिन का कहू देखे ल तऽ देख लेबी लेकिन हमरा से होबे नहि करल हम बनाबे। हँ पावली छै अहाँके खानामे का का पसन्द छै
हमरा खायब त जे अहाँसे कहे ली कि हमरा दालि भात के तर तरुआ फेरसँ पनीर के सभजी फेर। मछली तऽ हमरा तनीको नीक न लागै छै ओकर मूड़ा से हम खाइ छी तऽ ओ तय एक दम ठीक लागै छै चाहे पेटीके पीस ओतेक हमरा पसन्द नहि छै आ ई गर्मी आके दिनमे मन करै छै कि खाली ठण्डे ठण्डे चीज खाउ से अहाँके से अहाँके की विचार छै गर्मीके दिनमे खायके
हमरो गर्मीके दिनमे ठण्डे चीज नीक लागैत छै गर्मीक के दिनमे तऽ आइसक्रीम सभसँ बढ़िआं नीक लागैत छै हमरा मन करै कि दिन भरि आइसक्रीम खााय रहू अहाँ। आइसक्रीम मे कोन फ्लेवर पसन्द छै।
हमरा तऽ आइसक्रीममे जे होक छै ने एगो तऽ चॉकलेट ओहो नीके लागैत छै लेकिन जे हमरा बड्ड पसन्द छै बटर स्कॉच। फ्लेवर उ। तऽ हमरा बड नीक लागत । से अहाँके कहू हम तऽ पगला गेल छी कि हमरा-हमरा एतेक मोन करै छै खायके कि हम खाइ छी तऽ हमर मोनो नहि भरै छै।
हमरो के उहे आइसक्रीमवा नीक लागे छै लेकिन हमरा ज्यादा चॉकलेट वाला आइसक्रीम नीक लागेला
ह सबके अपन अपन अपन पसन्द छै हमरो का न कतौ बेरी ने चॉकलेट वाला मन करे छै खाय के तऽ हमरो बड नीक लागे छै
अहाँ सँ बात करके नीक लागल
हँ हमरो बड नीक लागै छै आहाँ आहाँ‌‌ सँ बात करै छी तऽ आओर सभ बताउ आओर सभ ठीक भऽ रहल छै
हँ सब बढ़िआँ छै अपन बताबऽ अहाँके सब ठीक छै
के छी गर्मीमे की बताउ एते गर्मी छै कि दिन भर हालत खराब भऽ जाइ छै एक तऽ ई लाइटो बार बार कटै छै
अहाँ से बात करै बारी आ एने लाइट कट गेल बड़ा गर्मी होइ छै
से कहली जते जॉब काम करय स स्टार्ट करे छी तऽ लाइट रहल छै आ जैसे ही तनिका आराम करे जाइ छी लाइट बे कट जाइ छै चलू अहाँ से बात करके बड नीक लागल हम बात फोन करब अहाँके
हमरो अहाँसँ बात करके बहुत नीक लागल अहाँ कल्हे हमरा से बात करब
फ्री हो के अहाँके फोन करै छी